और कहियो की हाल समाचार छै
ठीक छै अहाँ कहियौ
हमरो ठीक छै भऽ गेलै खाना पीना
हँ नास्ता भेले शाम के
अच्छा और मम्मी पापा सब ठीक छैय
हँ हँ सभ ठीक छथिन अहाँके
हँ एतौ सब ठीक छथिन की सब भऽ रहल छै हँ अभिये तऽ पीलु हेन चाय बिस्कुट खेलु हन
अच्छा नहि कथहु हमरसभ उम्हर भोज छै आइ हमर सब एगो चाची के अथी भऽ गेल छलथि हऽ मृत्यु
आइ भोज है भोज जेबै खााय लए तऽ
हँ एकादशा छै आय
अच्छा तऽ केयओ आनहो पड़त फेर
हँ पारस आनाओ पड़तै हँ
अच्छा
हँ
कहिय और सब तऽ
आओर सब ठीके छै कते गर्मी छै लेकिन बड्ड गर्मी छै
अच्छा गर्मी की कहू गर्मी तऽ बड्ड छै की करब धिया पुता आओर परेशान केनेै हमरा हमर बच्चा सब जे है
अच्छा
हँ बौआ छै नऽ दूगो तऽ बड्ड परेशान करे छै हँ की कहू उएह छोटकुआ सुतल जा उठि ओकरे परेशान भेल छी आहे के बौआ हेय
नहि नहि हम अखन पढ़ाई कऽ रहल छी
अच्छा हमरा आरके छै पढ़ाईओ करै छै आ बौओ हमरा मारय छिय
बढ़िआ आइे
हँ तऽ ई बच्चासभ आयल छलै देखियौ पढ़ै लए आ बौआ उठि गेलै तऽ ओकरा दऽ देलियै कनि पड़ोसी छथिन तऽ एकरा लग बच्चा सब बैठल छै हू बच्चा सब पढ़ि रहल छै कहलियै कनि पाँच मिनट अहाँ सब पढ़ू हम कनी दीदीसँ बात करै छी
अच्छा हँ तऽ राति रातिमे की सब बनेबै तऽ
रातिमे देखियौ नऽ
हँ
खाना छेबे करैत छै दिनेके पूरा तऽ हुनका कहलियै अपन बाहरेसँ किछलक आइब जायब हम नहि बनै वाली छी हँ हँ एगो बच्चा रहै छै तब नऽ दू दूगो बच्चासभ परेशान छी भऽ गेल
आसकेतऽ भऽ जाइत छै
बड एगो छै छओ साल के एगो छै नओ महीना के
ओ अच्छा तखन तऽ बड समस्या होइत हैत
बहुत समस्या एतेक बदमाश छै जे पढ़य लेल नहि बैठै छै आ भरि दिन ओकरा आओरके पीछे भागैत रहू भागैत रहू
से तऽ भऽ छैहिये आइ काल्हिके बच्चा सभके
हूं आ हमरा देख कऽ कोइ कहत नहि कि हमरा दूगो बच्चा हय तबो दूगो बच्चा हय की करू
डीपीसे लगै यऽ नहि लगैय यजे नहि नहि एसे नहि लगैय से कहै छी
हँ नहि नहि लगेत छै अपने पसन्दके कऽ लेलिए नऽ ताहि दुआरे
अऽ अच्छा
हँ तऽ पढ़ाइ तढ़ाइ कम्प्लीट छैय भगेल सबटा टीचर के तैयारी कैर रहल छै बच्चा आर के अथी पढ़बे छै कोचिंग
अच्छा से कऽ रहल छी
हँ आओर अपने अथीमे अथि डॉक्टरीके पढ़ाइ करने छथिन तऽ ओ काम करै छथिन हॉस्पिटलमे
ओ
हँ तऽ हम तऽ तऽ मधुबनीमे रूम लऽ कऽ रहै छियै
अच्छा मधुबनीमे कतऽ रहै छिय अहाँ
अथी कथी कहै छै गोशाला चौक के पास
ओ
अपने ओ ओतय गंगासार पोखरिके पास ओ कथी कहै छै कोन हॉस्पिटल छै गोविन्द झा हँ हँ हँ हँ हँ अनाहिते कऽ के जे हँ ओहिमे काम करैत छै तऽ हुनकर ट्रा्सफर भऽ गेलै पहिले रहै छलियै ओतेक जतऽ हमर सासुर छै तते
हँ हँ
तऽ पर जब ट्रांसफर भगेल तब खाना पिनाके हिनका दिक्कत होइ छलै तऽ कहलकै
हँ से तऽ होए जाइ छै हँ
हँ तऽ ओतऽ छलियै बौआ आऔर के लऽ क तऽ मम्मी सब छले तऽ टेंशन नहि रहै छलए आब ओतऽ नहि छै मम्मी सब तऽ ई छोटको खूब परेशान करे आ उपरसे ई बड़को आ हम तऽ अपने छी एक लीवर के हम तऽ आओर मरि जाइ छी
भऽ जाइ छै तंग कर
हँ हँ हँ तऽ छोड़बो नहि करै छै दिन भरि हम सम्हारै छियै रातिके अपन अबै छै तऽ सम्हारै छै।
हँ
हँ राति कऽ तऽ हम सुतबे करब भाय हम नय सुतब तऽ फेर भोेरे भोरे खाना के बनैत तऽ उठि कऽ चारिये बजे भोरमे उठै छियै नय पतियेबै
आँय
हँ चारि बजे भोरमे उठ उठलु हँ नहेलु सुनेलु आ जतेक कपड़ा तर लत्ता रहै छै सभटा धो धा कऽ तब तक ई सुतल रहै छै अपन दुनू अपन पापा लंग रहेै छै सुतल तात हम अपन फटाफट काम ताम केलु
बढ़ियाँ अए तऽ
हँ फेर जब ई चलि जाइ छथिन तऽ हमरा परेशान करै छथि एगो बौआ तऽ चलि जाइ छै स्कूल प्राइवेट स्कुल मे छै नाम लोके लिखा देने हँ तऽ ओ चलि जाइ छै। ई छोटका बर बदमासी करै छै मोन करइ मुँह तोड़ि दि एकरा
की करबै बच्चा छै ने एखन। हँ बड्ड गर्मी छै बाप रे गर्मीे के वजह से तऽ आओर करैत हैत।
बड्ड ओकरा मिनट मिनट पर हम नहैये बताउ बोखार सर्दी लाइग जेते तऽ हमरा एगो आओर
तऽ हँ सेहो बात छै छैेहे न एते गर्मी बड़काके बर्दाश्ते नय होइ छै तऽ छोटकाके केना हेतै बर्दाश्त।
आ जे पप्पा हुनकर अथी तैले ओकरा चक्कर से कूलर लेलखिन हेन तबो बताउ आब की करतै बच्चा आओर के चक्कर मे जान दऽ दियै ए सी हमरा लगैल हेत कखनो
जते ए सी रहतै ततबे करतै ने हँ फेर रेंटो होइत हैत।
सब कुछ आ ओहिपर सँ फेर एकरा आरके जे महिनामे बुखारे लगतै पचास बेर
हँ सेहो छै
जब नय भेल छलै शादी तब कहै छलियै शादी शादी आब जब भऽ गेलै तऽ आब बुझाइ हे जे हँ ऐसे नीक नय रहिति कैने तऽ ठीक छेलै हँ तेते परेशान करै हे धिया पुता सबसे हमरा पर जादा दिक्कत वला नय छै कुछ दिन आओर छै दिक्कत ओ एहिके बाद जभी पैघ भऽ जेतै तब नय रहतै दिक्कत। कहियौ आओर सभ तऽ बजियौ आँय बजियौ न हेलो आवाज नय जाइये हेलो हेलो हेलो आवाज नय आबै ये हेलो आवाज नय आबै हेलो हेलो हेलो